भाइ जी यै
हेलो।
कि हाल छै भाइजी।
बढ़िआ अपन कहियौ सकुशल छियै।
ठीक ठीक ठीक चलि रहल छै गाड़ी घोड़ा के आवाज आबे ये।
नहि गाड़ी घोड़ा कऽ के आवाज बगल मे छै।
ओ रोड रोडो सभके बगलमे छै घर की
आओर सभ
आवाज क्लियर नहि जाई छौ कि।
सभ बढ़िया खाना सभ भेल
तऽ दस बाजै छै लाइट कटल छै भोजन भऽ गेल छै लाइट कटल छै
आ। हैं तखने वस देखलियै तऽ कहलियै जगली दल। हू ओर
कए बजेस कए बजे ड्यूटी रहै छै।
एगारह सा आठ।
ठीके तऽ छौ तहन एगारह बजेस आठ बजे ठीक छै ई टाइमप। दस से पहिले वला जे रहै छै ने ओ बड़ा समस्या वाला रहै छै।
नहि फड छै पहिले बीच मे शुरूम मे गेल रहियै तऽ हम। तऽ दसे बजे साढ़े दस मे पहुँच जाई छलियै सात बजे निकेत जाई छल कल एगारह बजे आइयए गगारह साढ़े गगारह। ठीक रहै ओ तऽ ठीक लिना आठ बजे निकल जाए।
आवाज तोहर क्लियर नहि आबै छौ बुनिया लागै छौ रहिके
नहि नहि रू गुमिया काज छै हमरा ते खूब बढ़िया आवाज आबे छै।
ह फेर एखन ठीक छौ तोरो आवाज।
तऽ हम कहलियै जे हम आठ बजेस पहिले निकलि जायब तऽ कहलकै ठीक छै। हम आठ बजे एगारह साढ़े एगारह तक एगारह बीस पहुँचलहुँ
हू
अपन ड्यूटीक के टाइम खतम भेल अपन निकल गेल य च आओर गाव कऽ हाल चाल।
बड़ बढ़िया बड़ सुन्दर
अच्छा
थाल से पूरा थाले थाल छै पूरा रोड।
हँ हँ।
नहिए नीक लागैवला बात छै ह।
आ ठीका तऽ देखैत छियै से ओहने हाल छै।
उ ठीका के ओहने हाल छै एमहुरका पुल देखलिये माटि माटि भरैत रहे। उमहर सँ पूरब सँ नहि ई वलाा।
पर हँ हँ।
त से भ हँ ह से भरै छलै
फेर तहिये सँ अयलियै तऽ फेर विक्रम क बात केलियै। साठि साठि मिनट कार्या पर बात भेलै हमरा विक्रम के आब अगर जे दै पैसा दै कि नहि दै।
ह।
सबके। तास्क भेट गेलै ह प्रकाश विकाशो के हमर एगारह गो कॉल बाँकी छैय। सर से आइ भेटल रहथिन
ह ह बाप बहुत एक्टिव रहै छथि।
हँ हँ हिनका सभके बढ़िआँ कमाइत छथिन ओहिसँ। ई सब जाँच पड़ताल मे छथिन थोड़े बतिआइ छथिन।
हँ हँ।
ह ई एखन जे गप्प कए रहल छी सुनथुन उएह जाँच उएह करै छथिन शायद। ओ ओहि टीम मे छथिन।
हँ हँ कहदेथिन तोहरे एखन तक नहि भेलौँ ह। हम कहलियै हँ सर कहाँ हमरा फोने करयवला नहि भेटैत छैय अरे तोरो पाँचगो सातगो तऽ। अपने सब सर्कल के छौव।
हूँ हूँ
हम कहलियै ह सभके पुर गेलै ह हँ धीरज पप्पा रहथिनिन हिनकर लड़का पुरा लेलकै हन विक्रम के भी भए गेल ह।
ह हँ विक्रम ओइ दिन कॉल नहि हमर तऽ एखन विक्रमो हमरा कॉल केने रहय।
तऽ हमरा विक्रम कहलकै जे हम टास्क भेचू कि हम कहलियै भाय हमरा बुते ई एखन नहि हेतै। लेकिन एगो लड़का ग्रुपे मे मैसेज हमरा अथी व्हाट्सऐपपर फोन केलकै। कहलके यौव अहाँके टास्क से लेबै।
ओ
हम कहलियै हमरा तऽ किछु देखेबे नहि करैएा तऽ कहलकै हम अहाँके भेज दै छी खुद से हम व्हाट्सऐप पर अहाँ ओहिमें कॉपी करबे तऽ अहाँके टाक्स मिल जायत त हम कहलियै देखिये फेक छै कि सही छै लड़का के बात तऽ हम ओ काल्हि साँझ मे एना ट्राई केलिय देखिये तऽ ठीके पाँच गो लिखा गेल
हूँ।
ओ पाँच गो पुरतौ तऽ फेर दस गो भए जेतौ फेर पन्द्रह गो तीस टा टोटल जे छै ने
हू हू
टास्क भेटतौ। इ तीसटा कै लेभी तहन फेर ऑडियोवला भेटैत छैय जे ऑडियो अहाँ सुनियौ ऑडियोमे केना की बाजल छैय से मोबाइल से लिख दियौ।
हँ वैह हमरा कहलक बिक्रम लेकिन एहन हमरा कोनो एहन रहबे नहि करै छैक क एकरा करबै की
नहि ठीक छैय बतियायलेल तऽ मैन चलु नॉर्मल लोक बतिेबे करै छैय। तऽ यह पर किए नहि बतियाय लेतै दैए दै छैय किछु ने किछु पैसा दैए दै छैय।
ह किछु नहि आब जे ओकर पूरा अथी जे जानि गेलै हन तऽ ओहि हिसाब से ने बात करतै।
हँ हँ कहैत रहथिन सर जे प्रश्न आ उत्तर एहन तरह के जे गप भेल न
हूं
ओकर बढ़िआँ जकाँ पैसा बनै छैय। अच्छा टास्क कम्प्लीट भय जाय दू सए दस टका एक बेर देलक छौ सतावन आर देखबे छैय। लोभ घेर देलक बोल चला।
नहि नहि ठीक छैय तऽ की क नहि तऽ लोकके हाल समाचार लोक पुछबे कर बिलकुल बिलकुल। करबाक चाही। तबसे एक दोसर से ल सम्पर्को मे रहतै। एगो नेटवर्के जुड़ी गेल हेतै। इएह सब छैय और सब बढ़िआँ छैय करै छी।
काल्हि तऽ एस पी सब आयल रहै भाइजी लग। भाइजी नहि रहथिन ह
हँ त हम कुमर भी से पुछलियै जे मुखिया जी भेंट क कहलैथ नहि न रहथिन अपने।
हूं महिले केओ छियै। बड़ा कड़क मिजाज छैय एकदम देखलियै।
हूं हूं
जे जे सी वी सब वाला जगह छैय ओतो गेल रहे पूरा ओतो कनी देर रहलै।
हू
कहैत रहे ई सबटा ई सरकारी मइटऽ तू सब खुने छी जे सी वी टैक्टर एते जे राखने छिही से।
हू हू
पनी नीचा कहबो गेलखिन जे सरकारी माटी किया खुनतै निजी लोग खुनबै छैय आ भरबै छैय। बिजनेस छियै अगर काज करै छैय। तऽ पर एकदम धएकेऽ गरमा गेलै जे हमरा कनुन सिखेबही।
ह ह हमरा कनुन नहि सिका।
हूं के ओकरा सबस बदतमीजी करतै बात करतै।
ए सी किछु रिप्लाइयो देनाइ
हँ हँ वएह बात छैय।
आ ताहिमे ई सिचुएशन मे किछु कहनाय
ह फेरो गेलै ओतऽ ओहि जगह पर घरपर। तोऽ सप पनले
नरमले न
हँ
अपन ओर एहन कोनो हाल खबर अपन लेलकै जे किछो हेतै तऽ अपन बतायल जेतै सएह ने
हँ आहाँ
कहलक जे पूरा गाँंव के समाज के लोक सब जीत
हँ लोक सब गेल रहए लेकिन ओ ककरो मतलब आसपास आबैए नै देलकै लोकके भेलै जे पूछताछ मै ह इन्वेस्टिगेशन मे
हूँ हूँ
लेकिन एहन तरहके नै रहै गप
त ओ आयल रहै कि परपल्स
हमरा त बुझायल रहै जेना ओ आयल रहै भेटतै रह तऽ अपन नेने जेतै रहऽ
हूँ
हमरा तऽ नहिए लागल तऽ कहलकै फेर मूँह बजलै जे कत छै नै कल्ह तऽ ओकरा जइयए के छै
हूँ हूँ
ई सब तऽ कनि रहि जाइ छै कनि हँ कनिक केकरा हम बथ अन्हार छै ने सुनाईये नै
हूँ
बरसा ईमरो भेल रहए
नै बर्सा एमहर कहाँ गेल
हँ
मौसम रहेए ओहने मेघाओन टाइप के लागल
हूँ
हूँ लेकिन बारिश एतऽ नै भेल लेकिन पता चलल जे गाँव सबमे खूब
एक अच्छार साँझमे
एक अछार
हँ लेकिन एखनो छै गुम की भए सकै या राति मे हेते तऽ भोर मे बेसी काल छै भोड़बा मे
हँ भोरबे सबके वर्षा होइते छै लेकिन उमस कते रहै छै से देखै छियै
ऊँ
छा भेलाए आ नै भेलाए सँ कहाँ
सुत रहने की भेलौ ठाढ़ छी बीच घरमे
गड़गड़ा क होयइतै खूब दू चारि घंटा तहन मान गेथ
आंधी तूफान जकाँ नै होइ छै खूब कहाइत बहाइत र ती तहन मजा आइ ते से नै आओर हूँ गेलौं कोनो कतौ पूजा सभ केलहूँ कतहु गेल रहौ
नहि कतहु जाए नहि छियै तहन भए गेलै भाई रे नहा लै छै बुझलिी
ह तऽ घरेमे अपन
ओ नहाइत नहाइत भऽ गेलै हन आब मतलब हमरा हिसाबे दू महिनासँ बेसी भऽ गेल हेतै नहाय नहेना
ह ह अपन दिनचर्यामे जहन सुधार केलियै हन तऽ बढ़िआ बात छै ने
वएह ने सोची जहन नहेबे करै छियै न
हू।
त जाके किछु भेल कनि मनि भगवान
बिल्कूल बिल्कूल हेबेके चाही करबाक चाही भरि दिन तऽ सभ लग टाइम छैहे लेकिन किछ हुनको लेलऽ टाइम निकालबै अलग से तहन ने मन
अखुनका लऽ कि निकलबै भाय हुनका लगन निकलै छै तऽ ओ अपने शान्ति भेते छै
नहि निकालबै तऽ जरूरे निकलतै न
ह
भोरका टाइम मे आ के दस मिनट बैस रहल यै तऽ एगो अलग अन्दरसँ
ह ह ह से तो होई छै
नहि होई छै
ह ह
तऽ हेबाक चाही
हू।
को दऽ करत बहुत शक
शुभमत गेलये।
हू हम गामो आयल
हू।
तऽ फोन केने रहे कतय छी तऽ हम कहलीय हम त छी एतय
हू।
तऽ दर्शन दियौ हम कहली जरूर। तखने हमरा फोन गेलसँ बस एतयसँ। हेयो गैस सठि गेल अहाँकेँ रोटी कि कहै छै सब्जी बनि गेलै रोटी बचले छै
छोटका राखैने छी सलेण्डर बड़का।
बरका।
हू
ह कहलय ठीक छै आधा घंटा सँ लेन गेसे कऽ गेले बस ल लैने छी।
बालकऽ ठीक छौ
ह ओर।
ओर बड़ बढ़िआ बड़ सुंन्दर
किछ नय भैया
नया आबे आइ गेल रही ई सब बैजनाथपुर से लड़ाइ झगड़ा कए कऽ एलै हन
ई खेलै तेलै
नय रे ई गेल रहियै बाबू साहेब नय छौ से
अच्छा अच्छा जमीन सब लए कऽ गेल हेबही
हुँ हुँ
हुँ हुँ ओ सब अथी सब एना थोड़े होइ छै
जाकऽ मारण पिटा सब कए कऽ अलै हन ओतयसँ
बेसी बुधियार छै तऽ
छेबो करै रगड़ा लोक कनी बुझाइये
के उम्हर का
बाबू साहेब
ई तऽ छैहे ओम्हुरका आदमी एकरा सभके गमने छै तऽ फेर दोसर आदमी हम तू अब अपन घर के जेतै तऽ छोड़ि